हेलो हँ नमस्ते बोल यौ
पता है हमर बार बार की हो जाय ह अपने आप सबमिट हो जाइ है अगर कोइ नहि उठबै है तऽ
पर वैसे ही भेल जाइ छलै बहिन वाला पर करय
अपने के अभी दू बार करलौं तऽ होल इहो नंबर पर हमे एक बार अभी करलौं रहय नहि उठेलखिन रहय कोइ तब फेर दोबारा करयल छौ पता नहि कियै पहिले ऐसे नहि होइ रहय है स्टार्ट
हँ पहिल नहि छल छले इसको दिजीए लीची खाय लेल जाउ ने लऽ के खाउना हँ बोलियौ ने
उठबै रहय ने तऽ कॉल सबमिट नहि होइ रहय रे
अखनी बहुत प्रॉब्लम चलि रहले छलै बार कखनो फोनो नहि लगै छलकै अपने अभी कहलिय आ ओ हमरा नम्बर पर कलियै तऽ उठलक हे हमहुँ यहाँ उठलियै एक बार आ कटि गेलक ह अपने मतलब अभी सुबह सुबहमे नहि अभी कलियै है न हँ
उठैलियै रहय हमरा नहि पता चलल
इहा ने न पता चललै इहा आयल तऽ हम उठेलियै आ ज्वइनिंग लिख के आ फिर इंडिंग लिख देल
ओ
तऽ कोश्चन आयल रहय कि नहि आयल छलै तऽ उहै उहै ओहे ने भैल छलै हम ह या ज्वइनेलिये ज्वान करते फोन कर गेलै तऽ अहाँके क्वेश्चन दे देलक वहाँ
हू लेकिन दू बार ऐसे होल दू बार अपने क कॉल कर लेै
ह तऽ केश्चन भरलियै कि नहि भरलियै
क्वेशचन तऽ भरिए देलहुँ नहि अयबै अगर क्वेशस्चन नहि भरब तऽ दोसर आगे ऑप्शने ने नहि आयतै दसर कॉल करैके ऑप्शन नहि न एत
हँ तऽ की फायदा भेल छलै ओ क्वस्न तीस गो पुर जेतै बस ओकरा काम खतम तीसगो कॉल भए गेलै
हँ उएह तऽ अभी तक म हम हमरा लगै छै कि अच्छा से ने दसे गो कॉल करल होबै अरतीस ओ कल पूुरै भला होत आध तीस दसे गो कॉल अच्छासँ करल होबै आरो वेस्टे कल गेल होत ब
कल नेशा जी नेशा बात कर लखिन से कहिन आब त सब बात के है ने तऽ हमको छप्पन रुपैआ मिला है आओर हँ आ फिर हम आपको आज आज हम फिर कॉल कि आबको तऽ फेर बात केलखिन हम कहलिय हुनको दुनू नम्बर देल छलै
ओ अभी हो हो जायत ने त अपने भी इएह नम्बर से उधर से कॉल करबै
नहिप पूरा भेल छलै हमर हिनकरो टाक से इहो मोबाइल पर भेल छलै पूरा
ओ
आ ओहोमे हमर भेल छलए तीनगो नम्बर में हमरा पास लॉग इन अभी है एगो बहिीन वाला एगो एकर पा
हँ तऽ अभी अभी और कोन नम्बर से बात होय सकैत छै छै
एगो आर छियानबे तिरानबे चौहत्तर अड़तालिस
ओ ओकर हसबेंड ऐथिन तभिए ने
ओ हसबैंड वला नहि छै इएहे हसबैंड वला भए छलै
बीसवला हए अपनेके ने हइ बीसवला तऽ नहिए हो उठै हइ
के अथी उ अड़तालीस चौदह बा बहिन वाला लॉग इन केले छ पर दीदी
हँ ई कटत ने तब ओहिपर करि कऽ देखब तब खाना आर बनि गेल अप क क
हू खाना आर बनि गेल छलै
ह्म हमरा आइ पढ़यके मोन नहि रहए र ओएह दुआरे हम सुबहमे तोरा हम अपनेके मैसेज करलहुँं रह आ हमे पढ़ाई नहि करलहु ह दुआ अभी भी पढ़बैल गेलो तऽ बच्चा गेल है कहीं घूमय लए तब घुर कऽ आइ गेलहुँ तब सोचलहु अभी बाते करै छियै
अच्छा ट्यूशन ट्यूशन पढ़ब बुझलियै
हँ एका आध दू गो पढ़ााय दै छीयै अपन जेयबो खर्चा तऽ निकलि ने जाइ हए
कतेक दैत होयत
कतेक आठ सए
ओ एगो बच्चाे
हँ आके होत बच्चा आठ सए सात सए अपना आंटी है अपन आंटी है सात सए कभी आठ आठ सए ऐसे करकेे दए दै
आ तऽ उहे ने अपना घर के बगल मे ओते दे दैया उएहे बहुत भए छलै
हँ यहाँ पर सभके नहि ने पढ़बै छौ एक बार पढ़ेलहु रो सरे अचा चारे सए हम घर पर जाके पढ़ेलहुंे स्टार्टिंगग मे बारह सए रूपा अभियो बंकी है नहि देलक
हँ शहरमे बहुत पढ़ाइ मंगा हियाँ तऽ एो होम ट्यूशन के कोइ मतलब टीचर रखै छलै रह एगो के दू द हजार रुपैा लै छलखिन
हँ तऽ उएह ल पढ़ेनाइ लिखेनाइ छोड़ि देलहुँ हमरा कहीँ टााटा एन्ट्रीके लिए कोइ बोलायल तऽ वहाँ चलि गेलहुँ आनयत अइसे पढ़बे करै छौ आ एगो य हमर अपन अ ी है तऽ इननका ह
आइ तऽ आइ सक्षम के ने जन कर छल ने
आइ सच्छा
बेगुसरायमे त है ऑफिस बेगूसराय के बहुत सारा आदमी रा सक्षम मे जुड़ल छै
ह कैसे जुड़ल हम आइ सक
ज जैसे अहाँ घर पर ट्यूशन पढ़बे छली ने पहिला बार तऽ अहाँके दू साल क एक साल तक ल पढ़बे के पड़त वैसे ही ट्यूशन तीस गो बच्चा के चाहे बीस गो क तीस गो बच्चा प छै घड़ी पढ़बाबे के तऽ नहि तऽ कोइ इसकुलमे जे अहाँके गाँवमे सरकारी इसकुल भेलखिन को इसकुल च आस पास में भ वहं पर जा के दू घंटा अ के पढ़ा के चलि आबैके छलखै आ सप्ताहमे एक बार मीटिंग करै हँ दू एक घं्टा आ ओकरा चलते अहाँके बोर्ड उड दे तऽ आ कथी कहै छलै ओ नहि होइ छै ेपल वार ल ली खलवैरा सब सब देत आ महीना तऽ एक साल तऽ पढ़बै तऽ कमे महीना रहत जैसे आब हमरा उतना प तऽ नहि छलै आ एक सालके बाद ब त बारह हजार चौदह हजार सोलह हजार पन्द्रह हजार एनााकऽक
ह मिल त
हँ मिलत हमरा आरके बहिन करै छलै ने दूगो तऽ अहाँ आ के पढ़ल लिखल देखल छलै। बेगूसराय मे तऽ बहुत काम होइत छलै। हमर बहिन सभोक कहियो-कहियो मीटिंग रहैत छै। आठ-दस दिन बेगूसराय ऑफिस जा कऽ रहैत छलै। बेगूसराय में कहाँ ऑफिस भेल से हम अहाँ के पूछ के बताम अपन
हँ, बताउ ने। एतय तऽ हमहुँ बैसल छी। डेढ़ साल हमहुँ करलहुँ बेगूसरायमे कम्पनीमे काम करैत छलहुँ। डेटा एंट्रीमे पहिले दस हजार दैत छल, फेर बढ़लाक बाद बारह हजार कऽ देलैक। फ करल तू कम्पनी ह बोलग
ओमे फेर ओ दू-एक सालक रहैत छै कि दू सालक? मतलब घरे टा रहत कि अहाँकेँ दू घंटा लेल स्कूल जा कऽ पढ़ाबय पड़त? आ एक साल के बाद जब ऑफिस जााक काम करै लगबै ने ओ एक साल के बाद निित सी हइ कि अहाँ किछुओ नहि, किछु-ने-किछु मे ओ ऑफिसमे रखिए लेत।
हँ तऽ बढ़ििया है ने तब ई ऑफर, ऑफर तो लड़की ले के लिए बढ़ियां है अपन घर के बगल में स्कूल मे पढ़ाय दुइयो घंटा। पढ़बैत अछि, आ फेर किछु दिन बाद ट्रेनिंग होइत अछि। तऽ फिरइ खेलत कहहि
आ एक हफ्ता मे एक दिना ट्रेनिंग मे बोलबैत तऽ महिनामे एक दिन। तऽ खाना पीना सभ नास्ता पानी सभ खिलात खिलाय त अपना
तऽ बत बतेबै अपनययैकु बीस वला नम्मर है हँ सेब कर लेबै प्रिया कुमारी नाम सँ हमभी कर लेब्रॉल
ह हँ ठीक अभिये तऽ अथीमे बह नम्बर रिजाइन कए लेने छथि तऽ सालमे अहाँक जन्मदिन रहै तऽ जन्मदिन सेहो मनबैत छल। ओ ऑफिसमे बहुत लड़की सभ जादातर रहै छलखिन आँ
की नाम बतेलियै
आइ सक्षम इहे आइस आइे सक्षम के थ्रू ने ई अथी आयल है प्रोजेक्ट आयल है
कार्य ऐप
ह कारिया एप जे आयल हे छले आइ सक्षम के थ्रू आयल छले आइ सक्षम एऐसन बहुत काम अबै छलै जैसे वर्क फर्म होम के ऐसे पहिले आयल रहलक ह ए आय बला तऽ ए आई वाला भी हमस कले रही त दस दस हजार रुपआ दे लेना रहा ओइमे मतलब
ह्म ईमे तऽ अपनेके मिलल तेरह हजार अथी तेरह सए रुपैआ बढ़िआँ हइ
रुपआ आयल छलै
हँ हँ हँ मिलत मिलत बात करबै ने आरो आगे आगे आरो मिलत
ओ
मिलत इहे होइ छै कि कले देखे ने छियै आ अपनेहु के जेना कॉल उठेलिये है आ उधर से बात कर लेबै तऽ अपनहियो त हमरो आयत आ अगर ब बाते नहि होत तऽ कहाँ से रुपा आत
हमरे भात ने अहे के भाय
हँ बात है अभी लगा है कॉल अभी नेटवर्क अ
हँ हूँ दिन भर नहि रहे छले नेटवर्क हमहु आर के टास्क पूराे कय लै छलियै ते भोरही सुबह ही के कैल छलियै अथि आय सक्षम बेगूसराय मे बहुत आदमी जुड़ल छलखिन आइ सक्षम कम से कम बहुत हुओं से बहुत टीम मेंबर मुझे मुजफ्फरपुर में आके रहै छलखिन जैसे मीटिंग आर रहै छलै लेकिन इह बात इहाँ भए जायत कि अहाँके जैसे कि कहियो ट्रेनिंग आर रहत ने तऽ बेगूसराय सँ मुजफ्फरोपुर पाँच दिन ला तऽ उएहे घर सँ बाहर निकले देथिन मम्मी पापा
नहि नहि हमे आर ई सब हमरा आर बाधा नहि है हमे जनरल क छौ हमे जाइ छौ जहा मोन है कहा दो दिन जाये के लिए पटनो आर भी जाय छै बैंक वाल दू तीन गो ए्जाम देल भथ जाइ छै हमरा आर ई सब प्रॉब्लम नहि है हमे अभी काम कामे हँ हेलो आवाज नहि जाय है
हेलो हेलो हेलो हेलो
हेलो आवाज नहि जाइ है